क ठीकियै हँ ठीक छियै अहाँ ठीक छी।
हँ हम सभ ठीक छी घरमे सभ ठीक ठाक छथि ने
हँ हँ सभ ठीक ठाक छै। भऽ गेल हँ काज राज एखन भेल पूरा तऽ नहि भेलै तखन कनि मनि भेलै ह
हँ उएह झाड़ू फटका मारि कऽ तहन ने खाना पीना
ह ह भोरे भोरे नास्ता बनि गेल छै खेनाइ नहि बनबै
अच्छा चह त
चाह तह पि लेलहुँ ह चाय सभ पी लेने छियै चाय तऽ दू बेर पी लेलियै
ह तबी लोक ब नहाय नहि छै तऽ भूख लागल रहै छै त दू बेर तीन बेर लोको चाहे पी लेलक
हँ चाहि पी लेलहु
अच्छा आब नाश्ता कि सभ बनल
नाश्ता इएह आलू के पूरी बनेने रहियै
हू
आलूकेसूरी आओर सब्जी ह
अच्छा।
हमरा त पनीरो भेलै ह नाश्ता भेलै हे ह अहाँकेँ कथी नाश्ता बनल हन
हम रोटी बनेलहूँ हे सोहारी जकरा कहे छी
ई य
ह
हा हा कर कहै छैर तऽ सोहारि। रोट के सोहारी है ओ
तऽ उएह सोहारी बनल हँ आ कोबी आलू के भुजिया बनेलहुँ हे
ह
आब खाना बनत किछु।
ह खाना एगते भोर एके खाइ छी कनि लेटे सम ख हँ टाइम कि होती आयत
आइ अहाँकेँ बृहस्पति छी
ह अच्छा ब्रस्पति तऽ सहै छियै हँ उपस केने छिये आ काएलो फेर सहब दाल्हि छै एकासी आ शइनोके सभ कहै छै च तऽ नहि। जेना वैष्णव लोकसभ नहि यऽ ओ सइनो कऽ हेतै
हँ तऽ वैष्णवा वाला अहाँकेँ नहि ने गृहस्था के अलग होइत छै वैष्णवाे अलग होइ छै छै
हँ तऽ बैष्ण वाला छै शैन कऽ
हँ हमरा अहाँकेँ गरस्ता मे
हँ हँ तै कैलहे रखबै न हू नै हमरो सभके दिअर त छथिन गृहस्थेमे ने लेकिन वैष्णव छथिन तऽ बैष्णवे वला करथिन।
ह से तऽ छै लेकिन हमस नहि करे छियै वैष्णवा वाला मे नै बुझलियै धियापुता घर तामस चैरगे से बैष्ण वाला मे बड़ नियम होइ छै आ हँ क्रोध नहि करू तामस नहि करू झूठ नहि बजार।
हेलो
पैलवारिक मे अहाँकेँ एते ओ साधु सँ सभके अपन ईमानदार अपन हुनका सभके कोनो टेशन, सहलैथ आ भजन केलैथ हुनका सभके एते
ओसब मन्दिर सभ पर रहै छथिन तऽ हुनका सभके की रहतै चिन्ता फिर
आ ने बाल बच्चा नहि छैन जे गुस्सा करथिन टेशन ओतेक नहि छैन। ते दुआरे ओ बना आयल छथिन भगवाने तै ई विधि छियै जे वैष्णवा कऽ और दिन करू आ गिरस्ता अइदिन करू
तऽ हम सभ अहाँकेँ छियै तऽ बैष्णव हमही सभ लेकिन वस्था हेबाक चाही त कइरये करबै अहाँ
हँ कैले परसू रहिते तहन त नीके रहितै एक दिन खा लितहुँ तहन फेर सैइतहुँ
ह देखबै ओना बहुत लोक परसुओ रखतै आब बहुत कालो रखतै, करतै लेकिन वहै त कहलौ अलग हेतै बैष्णवा वला अलग बैष्णवा नै छियै बैष्णवा छियै ब्रह्मचारी। हँ से तऽ छियै, हँ तखन त आइयो नै खेबै कैल्हो नै खेबै हँ आइयो दुनू टाइम मे सहबै ने
हँ दिनकऽ सहै छियै रातिके वैह भात भुजिया अनून रोटी भुजिया उहे सभ अनून चीज किछ खेबै
कोन खेनाइ भेलैहन।
नै हमरा नै पसन्द नीक लगैए हमरा अहाँकेँ अ जे अनून नूनगर तूनगार नहि न लगैयऽ अथी मीठ मीठ खाना नहि नीक लागत अनून खेनाइ मे मतलब तज लहे छै लगते ऐसनी फलहार केनाइ।
तहन कि अनुना कि तज रहतै। ह आ कि करहे बे
तैयो एकबेर अपना सौस कऽ एक बेर हम पूछि लै छियै जे कि कहै छथिन लेकिन उएह छियै वैष्नवा वला छियै अथि वला छियै साक भगवान हम पारिवारि क आ वैष्णवा दूऐ दुदिन होइ छै तैयो कहियौ एके दिन भऽ जाइ छै।
ह कहियो कहियो एके दिन भ जाइ छैय अखन भेल बृहस्पैत कऽ दुनु ब्रस्पैत कऽ सभटा एके दिन
आ काल्हि फेर कहिओ शनिकऽ करथिन केओ शुकर कऽ
आरु सभ बढ़िआ छी - हँ आरु सभ बढ़िआ छियै
साउस ठीक छैथ।
हँ ओहो सभ ठीक छथिन। ठीक कि रहथिन त रहिते छथिन बीमारे तहन ठीके छथिन
हॅंआ से त आइ काइल मे बीमारी के कोनो बाते नहि जवानो लोग बीमार रहे छै ओ त बुढ़ सुढ़ भेल
हँ हँ ते ने कहलौ तमे एखन ई डायइबिटीज बला जे य से घर मे सभकअ धेने
हँआ कि कहब ओ त हमरो य
हूॅं इलक बुझियौ सभ घर के बुढ़बा बुढ़िया सभके त धेनैहे छै आ जबानो। विहानो आय काइल सुनै छियै हमरो कतअ घर दुनु परानी अछे।
अहाॅं कऽ उ सभटा खेनाय पिनाय सेहनता उठाबे भऽ गेल, सेहनता होइय इ चीज खैतौ इ चीज खैतौ लेकिन डर स नय खाय इक छै सभटा उठाबे भऽ गेल
दिल्ली सभमे त सुनलौ काइल तते पाइन भेलै कहाँ दिन
दिल्ली
दिल्ली मे हूॅं सेहे कहै छलखिन एक आदमी फोन कइने रहथिन जे बड़ पाइन परलै
अच्छा अभी इम्हर काइल सँ बन्द य हमरा सभके
अहाँ सभ के ओम्हर नइ होइय अहाॅं काइल स परसु अइबै, त काइल लास्ट मे भीर हेतै न हूॅंऊॅं आइ राइत सँ मतलब, काम खतम
लेकिन रौदो नय उगल या
हेलौ गाव से मतलब जइर क रौद उगल छै कहाॅं पाइन ताइन भेलै हन
हूॅं एतअ त अपन बन्द भेलै सौसे बाढ़ि आबि गेलै नै घरे घरे पाइन घुइस गेलै
ह
आब अहाँ के काइल सँ बड़ा हाथ अछि आब उबेर केने या ने रौदो ने उग कहलिय गुमकि जका नय होइय
ह ह धे तोरी के नै रौदे होय छै, बारिसे होय छै केनी केनी। एतअ तऽ रौद छै उगल
ऐ
आ गाव सभके रोडो सभ केहन खराब, केनियो पाइन परत त पूरा थाले थाल रहत। यूसटाप अखन हा गाव मे ताई जे नै के रहै छै पर पाइन फुलल छै हूॅं वोएह उ गेलै बौवा स्कूल आ पाइन भेलै थाल खीच नहि भेले गेल, घुर के चइल एलय
ह खाल खीच महक कपड़ा खराप भऽ जाय छै
कपड़ा खराप भ जाय छै आ साइकिल सँ गेलो नै ने होइत छै धियापुता ताकअ हूॅं देह मे
ओत रहै फराक पहिर कऽ एत स जेहे घर आबै छी पहिर क जाॅंउ
आब तऽ स्कूल के ड्रेस ह ह
जूतता मौजा टाय बेल्ट लगा कऽ आब एते सिस्टम भऽ गेल छै तै म थाल लगते तऽ केहन लग
आ डरेसो सब जे रहत से कोनो इ नै न रहे छै जे रंग म रहत उज्जर रंग त रंग - त उज्जर मऽ तऽ धिया पुता कऽ बुझले य
हँ
ओहै थाल खीच दुआरे गेलै तऽ लेकिन नहि गेलै घुर गेलै रोडे नै नीक रहै छै गाँव सभमे तऽ कतय जेतै
हँ थाल किच माट किच रहल नऽ तऽ कपड़ा नश भऽ जाय छ आ खीचै
हँ से तऽ छै हे
हमरा सभ केँ तऽ ई छै जे बम्बईमे अपन अहाँकेँ आला दऽ कऽ नीक उजरा कपड़ा साफ कऽ लेलैं
गाँव घर म कहाँ लोक एतेक आला ताला बुझैत छै आब
आ गाम घरमे अहाँ कऽ भेटबे नै करै छै
टबो नै करत आ लोक ऐत बुझबो नै करै छै
उऽ जे कपड़ा अहाँकेँ दऽ देलै कनि काल फूलय लए सर्फ दऽ कऽ तकर बाद सभटा बगबग कऽ कऽ उज्जर भऽ जैत
हू हँ से तऽ छलै है पहिले तऽ हमसभ इसकुल पहिले तऽ हमस इसकुल जइयै तऽ देखि यै लोक कऽ टाय टायर गाड़ी सब जाइत रहल तऽ ओएह पर लटैक कऽ चैल गेलू
हँ यऽ कुसियार जे लोग घीचे छलियै रटन मऽ जाइ छलै टैर कऽ टैर कुसियार
कुसियार गेल तऽ कुसियारे घीच कऽ अपन खूब खेनौ भाइग जाइ छली हँ आ टैर गाड़ी जे जाइत रहे छलै खाली यऽ तऽ बैठ जाइया पाछाँमे आ कतऽ सँ कतऽ चैल जइयै ओइपर बैठ कऽ आ फेर ई नहि सोचियै जे एयबै तब पैरे आब पड़तै बैस कऽ तऽ चैल जाइये आबै कला म फेर पैरे आब आयै ओते दूर स धिया पुता केँ उमंगे दोसरे रहै आब तऽ कतै नै टैर गाड़ी छै आ नहि कतौ ओहन धियो पुता सब छै जे बैठ कऽ जेतै आ एत
हँ कोनो कनिआ मनिया जैता तऽ ओहिपर बैस कऽ लेटे हुलकी माइर कऽ देखतौ कोन कनिआँ छियै
पर्दा लागल रहल ऊपरसँ ओहारम
हँ
हँ ओहार म हमूँ सब देखैत रहे छलियै हुलकी माइर कऽ जे केँ कनिया छै सा सासुर से आयल रहियै चारे पर
ह ह दुवरांगमन भऽ के त गेलिये तकर बाद पहिलुक बिदा गे पहिलु कऽ बिदा गेलिये नहि होइया।
ह ह म प पहार कहार नै कह ह, जे लोक नहि देख जाय।
हा तऽ दू बेर, एक बेर बिना ओहार के एलहु, आ एक बेर ओहार लगा कऽ आयल। अछि
हू
दू बेर मोन यऽ, तकर बाद से रिक्शा पर
हम सभ रइ टायर पर तऽ नहि एलियै कहियो रिक्शा पर हमहूँ सभ आबै छलियै। चायर पर नहि आबै नहि हम दू बेर पुजार हर। हँ भार सभ तऽ पड़ै छलै से तऽ पूरी सब चडगेरामे देब। भारो द देथिन न।
ओ होइ छलैय।
नै पूरी केला टिकड़री दही लोक दै छलै पहिले कऽ, पहलुक विदागरी मे नोत भात दय छलै, हाँ, चडगेरा म। मे पूरी भरी कऽ दय छलै, पूरी देय छलै, चूड़ा देय छलै, दही देय छलै। ह ह ह
त हमर सास कहलखिन, कि नै टायर लऽ कऽ एथिन न। समय तऽ एके बेर सभ चीज चलि जेतै
ह
तब